र छी
हँ बस ठीक छी। अहाँ ठीक छी?
हँ हम ठीक छी।
आओर खेनाइ पिनाइ भऽ गेल?
हँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेल। अहाँ क भेल खेनाइ- पिनाइ?
नै हम तऽ एखन छी ऑफिसे मे छी। हॅं हम तऽ हँ दिन के तऽ हम नहिये खाइ छियै बाहर के।
किया नै खाइ छियै घर क टिफिन नै लाबै छियै?
मेन गप छै ब -सुतै से उठैत - उ उठैत बाजि जाइ छै अहांके दस। हँ आ तकर बाद जे छै से एगारह साढ़े एगा
हँ हेलो, हेलो, हेलो,
आ छै
भाय अहाँ क अवाज नै आबै ये। हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,